कि यै।
धुर कि कहू चलि गेल छलहुँ आ कनि डौरी दिशा बुझलहु, अहाँकेँ फोन केलहूँ तऽ अहाँ फोनो ने उठेलहूँ
ओ हम किया नहि गेलियै आहा डॉरी दिसन चलि गेलहुँ हैं।
हँ, कएल कनि किया ने गेलियै बरदेपुर
यो महाराज हमरा सवारिए नहि भेटल एकोटा अकेले जायके मोन नहि केलकऽ बुझलियै
अच्छा, दिघ दिग्विजयजी साथे नहि गेलियै
नहि हुनका सांघे सम्पर्क नहि भऽ पायल ने कहलखिन जायब जायब आ फेरो इम्हर घर सँ घरपर कहना एयलखिन ओ। ओ डाइरेक्टे चलि गेलखिन कतहु बाहर, ह, कतहु बाहर गेल रहथिन शायद। ओतहि से चलि गेलखिन उमर सँ उमर चल गेलखिन।
हमरो सभ साथे। कि भेल नहि बुझलियै किछु आदमी अहाँकेँ पहिले निकलि गेला।
हू, हू।
तऽ ओ सभ अहाँकेँ शुरुआते मे खा कऽ आबि गेल हमस एकतो द। उठलै ताहिके बाद फेर बैसलहु ताहिके बाद फेर खाके एलहुँ बुझलियै।
अच्छा, अच्छा।
हूँ लेकिन खाना ठीक रहए
हँ से तऽ रहै बुझल रहै जे ठीक हेतै लेकिन उएह रहै ने जे केला जायके नहि अथि केलन मतलब संगे नहि केओ भेटलथि तऽ आब अकेले बाइक चला कऽ जाउ आउ कनि अशोकर्ज बुझाइत रहियै आब मे रहल कियो तऽ नहि कोनो दिक्कत छै
आई हम गेल छलौं गैस के पर्ची कटवला अहा के नहि देख हमरा तते भीड़ भेल हम नहि कटा पेलहुँ
अरे कहितियैय ने यौ ओहिमे अंन्दर मे उगन बैसल रहे छै ओकरा कतिये ने अहाँ
सुनबे नहि करै छै तऽ
ए आँहा कहितिय तऽ आहाँ कैहतीयैय केकरो दन मे नई लागब
ठीक ठीक
हँ हँ हँ हँ ओ कहहि पे जे पर्ची वला लाइने मे नहि लागब न अहाँके दोसर काज अइ
यौ हम आ की कहू देख कऽ तऽ हमरा तते क्रोध उत्पन्न होइ छलए से पूछू पुछू ने पूछू ने किया
किया किया यौ
अपने तऽ हम लाइन मे लागल छलहुँं हें आ उमर स फलना फलना सब आबि आबिकऽ अहाँके चश्मा लगेने हल्ला करै छलै है नरेश गेट खोलू तुरंत खोल क अन्दर ढुका दै छलै तुरंत पर्ची काइट क बाहर निकल निकैल कऽ भाईग जाइ छलैया
ओ कनि मनि होइते रहै छै न
बुझलियै एगो चाएरि चक्का वाला एलैथ हे तऽ ओहो अंन्दर ढुकि गेल िन हे कनी देर बैसलखिन हेै पर्ची लेनेहे बाहर निकल
अच्छा अच्छा
बुझलियै तऽ ईसभ देख कऽ कनि क्रोध उत्पन्न होइ छएले लेकिन करब तऽ करब की
अच्छा अच्छा
हुनका सभके किछु कहियो तऽ नहि सकैत छियनि
हँ से तऽ छैहे चलू कोनो बात नहि ऐले नहि कोनो दिक्कत छै अहाँ आरामसँ जाउ काइल खना जायब बुलियै भेट क भेँट कऽ लेबैन ओ कऽ देता न ई कोनो दिक्कत हत
उगन नाम कहलियैन हँ
हँ हँ हँ हँ हँ
अच्छा अच्छा हम काल्हि हम कहबनि हल्ला करबैन हम
हँ हँ कहबै ओ अहाँसँ भेट ओ अपने जखने कहबै न पर्ची दऽ देबै चुपचाप ओ हाँ कके दऽ देत नहि दिक्कत
खजौली मे जे छै न अहाँके कंज्यूमर बड्ड छै ह
हँ ओ तऽ छैहे भऽ गेल आब केओ पहिने नहि छलैए ई उज्जवला योजना एलै ने त तऽ घर घर भऽ गेलै गैस आब तऽ हँ तऽ की करबै तऽ कनीऽ ग्राहक तऽ बढ़बे केलै ह पहिनेे ओहि हिसाबसँ रहै हँ तऽ नहि रहै कन्ज्यूमर रहबे नहि करै बुझियौ आ रहबो जे करै तऽ यूज नहि करै लोक भरबै नहि तऽ ओतबे हँ ओहेमें काज नहि चलै छलै आब की भेलै उज्वला योजना के बाद कनि अहाँके कंज्युमरो बहुत ज्यादा बढ़ि गेलै आ फेर आब लोक अहाँके इस्तेमालो करैत छै आब जारैन काठियो महग भऽ गेलै ने
यौ एखन की कहू दिक्कत तते दिक्कत भऽ गेला से पूछू नहि ऐत तऽ जारैन के दिक्कत भए गेलये माँ हरेक बात पर कहे छै जे जारैन लय के दे ने जारैन लए त देना
हँ बड्ड दिक्कत छै जिरनो काठीके ततेक महँगा भऽ गेल छै ऊपरसँ पानि बुन्नीक के सीजनमे पते भीज जाइत छै तऽ ओ कोनो काजक नहि रहैत छै खाली धुआँ धुआँ होइत रहल ओहो आपद
जारैनो जे अछि कि ने ओकरा हम मचान पर धऽ देने छी बुझलहुँ तऽ दिक्कत ताहि लऽ कऽ भऽ गेलै
अच्छािक निकालि कऽ लाबऽ पड़ैया
हँ आ माँके कहै छियनि जे हमरा ओ बना कऽ दिअ तऽ कहै छै बौआ रऔ कहऽ मे तऽ बडड़ नीक लागैत छौ जारैनो कतहु सलाब
अच्छा ई तऽ बात तऽ सही कहै छै भइ झन बनते क ओहिमे जन आगि जलतै तखन ने किछु बनतै
यौ हम तऽ हम तऽ अहाँके नीमीत मात्र छियै हम तऽ जरिया छियै एगो कहैत तऽ छथिन पा पप्पा के
भेलै नै बुझनिहार बुझि जाइ छै ने
हँ लेकिन प
बुझना सुनू ने लेकिन बुझनाहारर तेहन छथिन जे बुझ कऽ बुझियओ कऽ अंठिया दै छथिन इमहर तऽ सुनलथि उम्हर तऽ ताश खेलय ल चलि गेलथि लैत रहू
चल चलि गेलै अहाँके एक दिन ह खूब कहलकिन खूब कहलकिन तऽ राम कुमार बड़ी के ओहिठमा गेलखिन लक्ष्मीपुर आिय उठाक आनि क धऽ देलखिन आ त कहैत रहै छथिन पापाके लेकिन आब प्पा हमर अनसुना कऽ कऽ अपन चार बजे साढ़े चार बजे आने बजे यार त डोमन बाबा के हल आवाज दै छथिन जे एलहु यौ तऽ उमहर से कहथिन हँ हँ त चलू चलू चलि गेल फेर वएह काल से स्टार्ट हे ते इो हमर माँ के पता नहि की भऽ गेलै ह भोरमे उठत आ जाबै तक ल नहायत सोनायत पूजा पाठ नहि करत ताबे तक ल हमरा सब पर चिड़चिड़इते रहत यौ
ए तऽ भूखे पेटे एना होइ छै ने अ ले यार नहि सएह होइते छै भोजन केलाके बाद देखियौ अलसा जाइ हन मोनसद रहै हन
अरे की नैई नेई सुत के नाम नहि कहि खाना खेला बाद अहाँ बहुत सुन्दर प्रेमसँ अहाँके खाना खेलासँ पहिले तऽ अहाँके तेहन तामस तामस बात कहता जे युवक मन धारण रहू आ खाना खेला के बाद एकदम हस ता अहाँके रिझाल एेता तेहन खुशी आ फेर जे सुतै छै आ सुनियौ ने फेर जे सुतै छै छथिन आ सुति कऽ उठै छथिन तऽ फेर एगो घबरा डर होइत रहैया जे दूटा बात तऽ सुने लै छी प्रसाद रूपे
अरे भूखे भजन न होई गोपाला नहि बुझल
हँ हँ ह यौ अख तऽ ई सब कहै छी सेहो आब हमरा बजरथ काहे कनि
एखन एखन एखन नहि बजत एखन तऽ पेट भरल रहतनि एखन नहि किछु बजतै
काल्हि जे फेर खाली हेते क तखन तऽ फेर बजरले हमरा पर
स तऽ काल्हि काल काल्हि देख कल जेतै नहि यौ
हँ से तऽ काल्हिके काल्हि देखले जेतै
हँ अब तेक सोच कऽ तऽ हम तऽ भऽ गेल दिखते है
हँ आइ उपास मे छलहुँ हेँ की
हँ उ मंगल छलै तऽ कनि एलहुँ हेँ आब एखने घरप प्रसाद अर्पण केलहुँ हँ चाय पीलहुँ हँ आब भोजन आबि रहलै आब भोजन करब
हँ ह नहि नहि भोजन तऽ करबे करू हमरा तऽ बुझायल जे ताहि दुआरे आ आइ उपवास केलहु आ तां ने खाइल गेल ह
नहि नहि नहि एहन कोनो अथी थोड़ी छलै कोनो ओतऽ कोनो मासु भात के भोज थोड़ी रहै जे न ज किया ह
नहि नहि से तऽ अहाँके छल ब तुलसी पत्ता तऽ पड़िये जाइ छै
बस बस बस तऽ ओहिमे कोनो ओहि लए नहि ओए केओ नहि भेलथि सगीते नहि गेलहुँ आओर कोनो बात आ
नहि तऽ अहाँके हम एहिमे हमरो गलती हमरा दुख भऽ गेल रहय कि ने अहाँके जे सतेर लऽ के गेल रही आ अहाँ ज दिग्विजय दिग्विजय जी साथे आबि गेलहुँ तऽ हमरा दुःख भऽ गेल मोनमे ताहि दुआरे हम कनि अहाँके नहि रोकलहुँ
नहि नहि एनात नहि छलै एना होइत छै एना एनामे लागल रहै छै आब आब के भेट गेलथि चलि अमैमे की छै
ह लेकिन ओहि दिन हमरा विशेष दुःख भेल ने यौ भरि दिन अहाँ हमरास से गप केलहुँ गाड़ी पर बैस के केहन सुन्दर हम हमरा साथे गहु दिग्विजय बाबू भेटला चारि चक्का पर चढ़ के आबि गेलहु
तऽ सोनू सोनू तऽ अहूँके बाइकपर बैसिकऽ आबियए गेल रहै
तऽ अहाँ नहि रहियै तहि ने
तऽ अरे भेलै ने अहिना छै केओ एलै एगो गेलै एगो एलै अहिना चलै छै दुनिया
हँ से तऽ छै लेकिन अहाँ हमरा लग जेब बैसतहु की ने रसगुल्ला खैतहु हमर मोन खुश बजैता
हँ तऽ से अहाँ काल्हिखना अथि कहुँ कोनो बात नहि आब जे हेतै तऽ चलबै संघ चलब।
हँ, चलबै से तऽ हम अहाँकेँ कहिए देब
हँ, हँ, आब जे हे तऽ संघे चलब दिक्कत।
हँ, भोज सभ तऽ आब होइते रहै छै, आ किछे दिनके तऽ बात छै। ई, जहाँ ने पाइन समाप्त हयत अहाँकेँ कि फेर भोज ठण्डीमे चालू भए जायत
हँ, हँ, से तऽ छै, भोज भात तऽ होइते रहे छै, गाव घरमे ई सभ तऽ लगले रहे छै।
हँ से तऽ छैहे हमरा सभके अपना सभके गाम मे जे ठण्डीके बाद भोज होबऽ लगैया तऽ हमरा लगैया पाँचसँ छओ दिन तक लए भोज तऽ चलते रहै छै।
आओर कहियौ क रोपनी तोपनीके कि हाल छै, अहाँकेँ
यौ हमरा खेतमे तऽ बड बाढ़ि आबि गेलिया।
अच्छा।
पप्पा के कहैत छनि जाकऽ देखियौ जा कऽ यौ तहि जेबे नहि करैत छथिन। आइ बूझा गेलो छलखिन तऽ कहलखिन आ बारे आबि गेलै।
अच्छा, अच्छा।
रुपए आइ वला नहि छै। सुनियौ ने तर्क के बात कि छै, तीन चारिटा यहाँ फेरियो गेलै परसू।
अच्छा।
हँ, लेकिन रोपेले आ नहि हमरा लागय बियाहि कले मे छीयै
अच्छा।
हँ, आ नेताजी वलामे से बाढ़ आब गेले। हमरा हमरा खेतमे अहाँकेँ इएह दिक्कत भए जाय छै, वएह पुबरिया बाध देखियो चमक गेल छै, पूरा रोपा गेले
अच्छा।
हूँ, साह।
हँ, पहिने नहि रहल तऽ नहिए रहल ह आयल तऽ एके बेर दुबाइए देलअ।
ह, अहाँ बूधन के पुछलियै कि नहि रोपलक कि नहि रोपलक
औ कहाँ बात करैए ओ ओहो टेढ़ आइ काल्हि कनि बेसिए टेढ़ रहैए। कऽ देने हेतै ओना, हँ, कऽ तऽ दै छै बुझलियै
कहाँ देखलहु हे यौ चोर वला तऽ अहाँकेँ अहिना छले
कह देते कह देते कहने रहे कटतै ओ हेतै दोसर दोसर मे हेतै कोला मे लागि गेल कऽ एक दिन
अच्छा, हम देखे छियै, काल्हि जेबै कि नहि उम्हर। तऽ हम ओकरा कनि कऽ सूचित कऽ देबै ई बात लाय, हँ। आ, वहाँ पैतो बाबा पूछे छलैथ। कहाँ दिया जे हुनका देखे ने छिय हौ तऽ हम कहदेलिये आयो घरे तऽ रहै छै, अहाँ कत न देखै छियै।
अच्छा, नहि नहि।
हुनकर सभके विचार कि रहै छै, नहि बुझलियै। जे अहूँ तास देखे लऽ कम से कम जइयो आदमी सब गाम मे रहे छै त कनि मंदिर दू ओ मिनट ल बैस गेलहु त भऽ गेल
छिय साँझ क त जाइते छियै डेली
वैह नहि आब ओ नहि देखै छथिन अलग
आब ई आब ई देखियौ आब ओ ने हमरा चार घण्टा जाके बैसबै भोर साँझ से कनि तास लगबे मे दिक्कत भुझाइत रहैय हँ हँ हँ
अपन मुँह दुखेलू बाबा के दर्शन केलो एलो
हँ हँ हँ हँ आधा एक घंटा बैसलो कनी भेले आदी आदी भेले विदा भेलु ह ई ओहि कालमे जे चारि आदमी भेटले ओतेक अपन बातचीत कयलो भ गेलै कि
हँ ई छथिन जे अन्हार धन्हार मे निकलय वला लोक
झूठो के ओत बैसल रहु दस आदमी दस रंग के बात नहि बुझ छियै दस आदमी दस रंग के बात बाजल किछ किछ ककरो बाज दियौ त फेर ह किछ बाज दियौ त ककरो बाप के खराब लगै छै ककरो बेटा के खराब लाग जेतै त एहन काज किया करबँ
यौ लड़े ल उतरि जाएत खराब त दूर के छोड़ू
हँ त तै त दूरे रहै छी कनि हम एहि सभसँ ते दुआरे
आब तो ललका वाला ललका वाला पेट मे जाइ छै आ लड़ाई केनाइ चालू क दै छै
हँ ताहि दुआरे हम कहै छी से कनि एहि सभ मे अपन वएह गेलहुँ एहन की बोलै छै जाइ छी सभ सँ जेहि कालमे जे भेटलथि अपन कम काल रहब त की हायत जे बेसी बाते नहि हायत ककरोसँ नहि बुझलियै